हेलो हेलो हेलो हेलो
हँ ये की हाल चाल यऽ
हँ ठीक छै गोर लगै छै
खूब खुश रहू हँ ठीक छै वाह आ छत पर छी गाम मे
हाँ
बाल बच्चा सब बढ़ियां यऽ
हँ सब ठीक छै
खाना पीना भए गेल
हँ खाना पीना भए गेलैए
कि सब बनेलउ
आलू परवल के तारकारी आ रोटी रोटी
हू
ओहि ठाँ की बनलैए
हमहूँ हमहूँ तऽ सएह बनेलहुँ आलू परवल के सब्जी झी्गा चना दालि के सब्जी आ भेसूर तऽ भात खाइय हुनका लए भात बनेलियै एम्हर रोटी
ह नहि हम साथ करै छी जे स अगर दिनका ड्यूटी रहै छै तब तऽ दिनेमे रोटी बनै छै आ अगर रतुका ड्यूटी रहै छै तऽ रातिके भात बनैत छै एक टाइम भात बनबै छै एक टाइम रोटी बनबै छै
ह अपना गेलेलखिन ड्यूटी
नहि आब आबि गेलैय टी वी देखै छै
ह अच्छा कन्या ये की कहै छै छै दिल्लीमे जे अहाँसभ सस्ता कपड़ा लै लए चाहै छियै तऽ कोन बजार जाइ छियै
हम सब जाइ छियै चाहे चाँदनी चौक चाहे सदर बजार
अच्छा चाँदनी चौक जाइ छियै ने
हँ चाँदनी चौक ओहिठाम छै मतलब सदर बाजार पहिले छै ओकर बाद छै चाँदनी चौक
ये हम एकटा सीरियल देखे छियै तुम से तुम तक ओकर शूटिंग होय छै ओते चाँदनी चौकं
हँ चाँदनी चौक मे होए छै
बहुत नीक सीरियल सभ छै अच्छा पर्दा सभ ओतय कतेक कतेक मे दैए
पर्दा ओहिठाम दू सए अढ़ाई सए टका मे बढ़ियां पर्दा खूब मतलब देखे एखन हम भए गेलैए कते साल भेगेले यह आठ साल भए गेलै एखन टाँगने छै धूपमे ओहिना छै पर्दा आ टंगना छै एकटा पर्दा तऽ ओहिना राखल छै जे पर्दा के कील नहि ठोकल गेले तऽ ओकर परर्दा ओहिना राखले छै घरमे एबरी सोचलियै जेबै गाँव तऽ ले लए जेबै तऽ फेर बिसरि बिसरि गेलियै आ आ खूब मोटगर पर्दा डिजाइन वालला नीचा मे कथी छै ऊपर वला क्रीम कलर के ऊपर
ह खूब चिकन ह ने
हँ उ टिकाउ छै
लम्बा चोरा र हए बढ़िआ
लम्बा चौड़ा जे कि हमर दरवे
ह ओह ओ
की कहै छै त आबि सुनियौ ने एहिबेर अयबै त दोपाँच टा पर्दा ने ने अयबै एक रंग के
नेने एबै देखे रहियो अगर टाइम हँ टाइम भेटतै अगर प उएह ने छै पप्पा अयथिन त पप्पा टाइम पप्पा टाइम नहि ने अथी कए सकैत छथिन उठा नहि ने सकै छथिन नय त पप्पे दिया भेज देतियै
हू
पप्पा के त कोनो चीज दियऔ त पहिले हल्ला करे लगे छै
नहि त अपन गाँवके अथी अ पेट सब य ना कनि लम्बा चौड़ा पर्दा चाही हेलो हेलो हेलो
हलो
हेलो
हँ हेलो
हँ कहलहु अपन गेट सब ते पैघ पैग य
हलो
हँ कहलहुँ अपन गेट सभ पैग पैग य ने पैघगर पर्दा चाही
आ ह पैगगर पर्दा रहे छै
ह आ कहलहु की जे किट्टु ल एक जोड़ चप्पलो एहि बेर
आर न आओर नॉर्मल नॉर्मल रहै छै तब त सौ डेढ़ सौ टकामे नॉर्मल पर्दा भए जाइ छै
हँ
हँ ओना त ओ अथी रहै छै दू सए अढ़ाई सए टकामे खूब बढ़िआं
हँ
क कहे छै एहे ये अहाँ पशुपति व्रत कहियो केलियै यए
हँ दू बेर केलिए
अच्छा दू बेर केलियै य केना करैत छ
एअ
केना करै छियै
सेवेरे भोर पूजा करै छियै ओही थालीसँ फेर साँझमे मतलब साँझके नवेद बनबै छियै दू भागमे नवेद्य क क एक भाग भोले बाबा लग चढ़ा दै छियै आ एक भाग लए क ओ प्रसाद ओहीसँ अथी करै छियै आ फेर जे मतलब फलाहारी करना चाही फलाहारी नहि त रोटी दूध खाओ नहि त दही रोटी खाओ कुछो म
आरबा
अनून हँ अरबा
ओ आ उ दीप नै जरबै छिये छ ओटा दीप
हँ छओटा दीप जड़ैत छै जे पाँच टा ओहिठाम जरै छै आ एकटा ले ले आबे छै तऽ अपना घर के दरवजा पर जड़े छै
अ हँ पाँचममे सौंप दै छियै
हँ पाँचमे मे सब दै छिये नारियल फल आ सब चीज लए कऽ
हँ एक सौ आठ टा किछो की
कोनो चीज चाहे मूँगके दाना हुए चाहे मतलब फूले हुए कुछो हुए एक सौ आठटा होना चाही
अ हमहूँ सोचै रहियै एहिबेर करबे
ओकरा लेल तऽ हम फेर हमरा बड़ा मुश्किल पड़ि जाइ छै ओकरा लेल तऽ हम चूल्हापर बनबै छियै ओइ मतलब गैसो पर नहि बनबै छियै खाना गैस पर कियाके सब तरहके खाना बने छै ओकरा लेल स्पेशल चूल्हा बनेेले छियै ओहि चूल्हा पर बनबै छियै
ओ
लकड़ी पर चूल्हा पर छत पर रूम छै छत पर ओहि ठाम एकटा चूल्हा बैसा देलियै या आ ओहिपर बनबै छै ई सकरी चल्हाुल्हाप मलब चायओ नहि पिये छियै गे गैसपर फेर
अच्छा
चायो ओहिप पियै छियै
हँ उचिते छियै न मच्छा ताछा चूलहा रहै छै
आ हँ सभ तरहके रहै छै न आ बेसी रहे छै ईसभ कुछो उल्टो सीधो चीज बना ले छै अंडो तंडो बना लै छै
हँ
तहि दुआरे ओहि माटे वला चूल्हापर बना कऽ तब
हँ हमहूँ तऽ ओहि गाँवमे गैस हमहूँ मछलीसभ बनै लै छियै ओहि दुआरे इन्डक्शनवला चूल्हा छै तऽ ओहि पर करलहुँ
नहि हम एकटा मशीन छै मशीन छै न तऽ चाय चाय चू बना लै छियै वएह मशीन मऽ अगर दुपहरिया तुपहरियाके चाय पियेके मोन करलक तऽ नहि तऽ साँझके बनबै तऽ ओहि चूल्हहिपर बनबै हँ केटली मऽ
ओ
त एहन भए गेलै रहऽ बहुत लेट भए गेलै पशुपति गेलीये मतलब पोरका एसि ठाम सँ गाँव से गेलियै तऽ भागवत शुरू रहै
ओ ओ अच्छा हँ खास कए कऽ ठण्ढे समयमे बेसी करनो चाही किएक तऽ एहि सब समयमे दिन पैग करै छैय
हँ नहि अन बेर करे रहियै सावन मे करे रहियै
आ एहिठाम बात तऽ वएह ने छै एके मंन्दिर मऽ न पूजा करय पड़ैत छै
हँ
ताहि दुआरे कतहु नहि करै छियै
जब देखलहुँ जे स्थायी भए गेलहु जे मतलब एही ठाम रहनाइ छैय करनाय छैय कतौह नहि जेना छै अगर केतौ जइनोके विचार होइ छैय तऽ फेर ओहि टाइममे कैंसिल कर कए कऽ राखै छीयै
ओ नैर त नहि बुझलियै हम ठण्डा समयमे जे करबै ने त हमरा रेवो रहै छैय ओहि समयमे रैव भए गेल सोम भए गेल फेर मंगलो भए गेल
हँ मेन त दिक्कत उएह ने भए जाइ छैय अक्टूबर नवम्बर मे अगर उठेबै त रैव भए जाइ छैय फेर सोम सोमके शुयै पशुपतिके भए जाइ छैय फेर मंगलके अथी ई मंलवारी भए जाइ छैय
हँ उएह न
रैव करते त ओ मंगलवारियो करतै
हँ
त ओ तीन दिन लगातार भए जाय छैय त एहि दुआरे हम अक्टूबर नवम्बर नैय करै छी यै आब अथी करै हम पहिले कए लै छी
सावन में के लै छियै
हँ
नैय त हम सोचने छियै कि जहन रैव सौंपल जाइ छैय न आ होली सभके टाइममे जे डोड़ा होइए त रैव‌ सोपल चैल जाय छैन
आँ
तकर बाद उठाबी त खालियए जे सोमे मंगल टा न रहते हम त मंगल बारहो महीना करै छी छियै न
हँ
ह त खाली सोम मंगल टा रहतै त के लेल करतै
हँ
हू
नहि आब करबै अगिला महिनासँ अगला महहिनासँ त शायद सावनो शुरू भए जेतै
हँ
आ त फेर अगला महिनासँ शुरू कए देबै
हँ
कनिटा पप्पा आबै छथिन पप्पो अयथिन तेइस तारीख के बीस तारीख के टिकट बनल छन हुनकर एथि न ओ चलि जेथिन तकर बाद पशुपति वर्त केएके ऐसा ह जाय आबय पड़ै छै त ओहिमे नहि भए सकै छै भोरे जाय भोरे डॉक्टर लग जाय पड़ै छै फेर साँझकेँ आबै छियै त ओहिमे पूजा पाठके टाइम नहि भेट सकैत छै
ह
कए क सवेरे फेर पूजो चाही आ फेर साँझोके आ जोतबत्तीके टाइमपर पूजा चाही
हँ प्रदोषटा काल मे
प्रदोष काल मे अही द्वारे फेर ओहिठाम जेबै हँ ओहिठाम जेबै त ओहिठाम से फेर एबै फेर काज धंधा करबै फेर नेहेबै धोबै तखने न
नैय
तामे टाइम बहुत भए जाइ छै फेर खाना पीना सबचीज
एहि बेर ओइ काम खेतों म श्रामणी पुइजतो य
हँ पुजतै इ जे की नाम छियै हमरे मामा के बेटी एकरा से जे भेले निक्कु झाँझी के जे
हँ ओ दिल्लीए मे छै
हँ ओ दिल्ली मे छै
ओ अहूँ जबै
नहि पप्पा रहथिन त हम थोड़े ने जेबै
अच्छा
पापा नहि रहथी तब त जेबो करथिन आ पप्पा रहथिन त थोड़े ने जेबह
हं नहि हमर त भ जेबे पूजा त हमरा त ओहना पुछते त ओ नैहरे मे
ह
लेकिन हमरा गौर गढ़य लए जाय पड़तै पंचमीयो मे आ टेमियोमे
त ओहिठा जेतै ने भार भार जेतै ने ओहिठाम त जायपर बे नहि करते
हँ
ओहिठा त ढेरिक लोक छै संगम बिहार मे रहै छै हमर मामी सब
हँ
ओहिठा त ढे़रिक लोक सब छै खाली छुछे बिहारिए छै लगमो के आ अथी के भरल बलिया लगमा
हू
ई सबके छुछे भरल छै ओहिठा आयना ओहियो ठाम भरल छै ओतय कि नाम छियै मेहरोली मे मेहरोली मे त छुछे लगमे के छै जते जाय तते लगमे लगमे के
अच्छा रंजीतो सब ओते रहै छै ने
हँ रणजीत ओहिठा रहे छै जेठा बड़की भाभी सब रहे रहे एक बेेर गेलियै रहे ओहिठा रहय छै ओहो बजाए रहल छै बहुत दिन सँ बजाए रहल छै ओकर दुनू टा बच्चा जे छै कहलक बड़की मम्मी कब आओगी कब एक बेर एले रहै
हॅ
ओकर सबके ते जखन भोर होय छैय तखन ओकर सबके राति होइ छैए
हँ
ओकर बाप तीन बजे चारि बजे भोरमे आबै छैए सुतै छैय तऽ सुतले रहि जाय छैए हँ सांझ तक सुतले रहि जाय छैय पर जब स्कूल रहे छैए तऽ इस्कुल छोड़ि आबै छैय फेर लए कऽ आबै छैय लेकिन सुतले रहै छैय ओएह ओ खेतै वैएह तीन बजे चारि पाँंच बजे जब ओकरा विदा कते वएह दिनका खाना ओकर पाँंच बजे होइ छैय
आ तब खा कऽ तखन
हू की करबै